हा-हा जय, हरिओम-हरिओम
ॿियो सभ बढ़िया?
हा हिकदम बढ़िया। मुखे लॻो नथो लॻे शायद। चांय थी वई, नाश्तो थी वियो, रोटी थी वई।
चांय थी वयो, रोटी रोटी त पो ॾिनोसीं ॿारन खे ऑफीस हली वया उनन जो नास्तो थी वेयो। हाणे असां ख़ाली थी वयास, हा
हम ह हम मां वरी हाणे चांय पी करे ऐं मथे आई आहेयां।
हम न मां सुबुह जल्दी उथयम, पंजेे ते सॼो मैडिटेशन कयो हाणे बस जिम वेंदम थोरी एक्सरसाइज़ करे, ईंदम।
अच्छा ईअं, तहां हाणे ख़ाली थी करे आणिंदा हूंदव न।
हा, या त वॉक वेंदम या त जिम वे बरसात न आए त वॉक सई आ।
हा, ब बारिश कान्हे हिन मइल हाणे, बंद थी वई आ। नथी पए न हिते बि।
न, असां हिते त उस्स आ। न न, उस्स आ। जिम वंदम न पोए, वॉक ई कंदम।
हम्म।
जिम में थोड़ो बंद हूंदो आ न पुॼंदो न आए।
अच्छा।
मूंखे थोड़ो सुठो लॻंदो आ।
हा जेको बि कर, हा वॉक कर या जिम कर या हिकु ई ॻाल्हि आ। ॿई त टंगुन हली हलीयूं न याने ॿिनिन जे सहारे। न! जिम में बि टंग ई हलाइणी आ, वॉक में बि टंगुनि सां ई हलणो आ। जीअं कयो।
जिम में थोड़ी एक्सरसाइज कंदी आहियां। बस ॿियो कुछ न कंदी आहियां, छो जो उमिर बि आ। त उमिर जे हिसाब सां न थींदी आ वधीक। मशीनयुनि ते न वियंदी आहयां ऐं वज़न बि नथा खणी सघूं।
अच्छा। ठीक आ। अॼु मां त हाणे हाणे उथी चांय पीतम, जेकी उ हो हिन पासे उहा गैस लॻियल थव लाइट वारी?
न न।
असां जे पासे गैस वारी लाइट लॻी वयूं आहिन न सभिन पर।
अच्छा।
हा, त उहो अॼु ॿरे ई न पियो लाइट वारो गैस!
हम्म।
हेॾो ॿारे ॿारे भी थियम, ॿरियो ई न बिल्कुल, त वई लॻे प तोखेे हाणे वरी ॿियो चूल्हो खंणी अची ॿियो लॻायो, हुनसां ॿरे नथो त पो गैस ही नथी चालू थिए। अंउ ॿियो चूल्हो बि नथी लॻाए। हा हिनमें त मुसीबत थी वई, लाइट वारो जो लॻाए विया आहिन त पो वरी गैस लाइटर सां बि गैस नथो ॿरेव, माचिस सां जॾहिं ॿार।
अच्छा।
अलाए चवन था इहा ॿी गैस आहे। जी एन एस गैस खे था चवन। हा।
हिते त न आई आ, असां थाणा में ना आई आ बॉम्बे में ना आई आ अंञा।
पर बॉम्बे में त पहिरां लॻणी वंञिणी खपे। बम्बो वॾो शहरु आ त, न।
हा पर हीअ पाइपगैस सुठी आ त पो हुते न आहे न। हिते पाइपगैस जाम सुठी आ, सर्विस जाम सुठी आ। ऐं कंस्ट्रक्शन बि जाम थो हले न तॾहिं शायद न कंदा हूंदा, की वरी पो तकलीफ़ माण्हुन खां पेसा वठी वठता आहिन
हा, न हिते करे विया आहिन न त अॼ सुबुह जो उथयम ॿारियम त ॿरे ई न पियो ॿरे ई न पियो, कयां छा? चाहे हाणे पो वरी ॿियो गैस लॻाए करे सिलेंडर अञा उते ई पियो, मां हिन लाइ कढियो ई न हुयो की ॾिसां पहिरियो
असां सिलेंडर त ॾेइ जाम साल थी विया हाणे मां रेंट ते वई हुयम त माखे सिलेंडर खपंदो हुओ, हुयो ई न पर ॿार जंहिंजे घर में हुआसीं त हुन भाई ॾिनई नंबर हुयो नंबर सहुरे जो हुयो। त वरि तो हुओसी त असां ॾेई छॾिया हुआसीं कम वारनि खे पो मिलियो ई न हाणे त ख़ैरु पाइप गैस आ।
अच्छा
त उहो सुठो थो थी वञे
ईअं
पाइपगैस जाम सुठी आहे ऐं हिते बिल्डिंगियूं नई ठहन ती त पो उते पाइप गैस मिलंदी ई मिलंदी आ
हम ठीक आ, ॿियो जिम ते हाणे बस मुसा ॻाल्हाए पो हली वेंदव? हा
हा पो न अञा ॿ कॉल मुखे करणा आहिन, अॼ जा ॿ काल ॿचा आहिन, पंज काल हुया न ॿ काल, चया आहिन करिणा आहिन। त मांजी भेण चई सुबुह सां कंदीए न हा चईं सुबुह सां कंदी न त फटाफट, हा त लॻी वेंदई न पो हा, पोइ नथो लॻे हा त चई करे छॾ पो वरी सुठो थींदइ, हा अगर जिन खे चओ न कयांव थी, त उहे पाण था करे छॾन त पो, गड़बड़ ती थी वञे।
न भले मुखे लॻाइजो, त मां रिसीव कंदीमांव, हिनमें भले मुखे लॻाईंदव न हाणे तव्हां रखी करे।
हा, पो ईअं करणो आ हलंदो ईएंं?
हा-हा-हा-हा हलंदो हलंदो हा हा, ॿियो वेंदा आहियो मालिक जे दर वर ते कंहिंखे मञदा आहियो?
असां-असां त हिनखे गणपति खे
गणपतीअ खे?
हा सदर
हुते गण पतीअ त जॾहिं गणेश रखंदा हूंदाव त ॾाढो हुन धूमधाम सां कंदा हूंदव?
न-न मां घर में परमनेंट रखी छॾी हिकु मूरती बाकी रोज़ ॾीओ ॿारंदी आहिया, हा हा ॾीओ ॿारींदी, मुखे विसर्जन जो सिस्टम न वणंदो आ।
अच्छा
की मुखे खपे त परमनेंट उहो खपे ई खपे ईअं आ
अच्छा ईअं विश्वास आहे न यानी ॿियो छा।
हा मां लख जी मूर्त वठी आई हुयमि। लख जी हुन ते सॼो हा हुन ते मस्तु बॉडर ठहियलु आ गोल्ड जी।
अच्छा ईअ, सॼो सुठे सां यानी ठहियल तव ह न?
हा मां उनखें ही मञींदी आहियां मतिलबु सॼो ॾींहुं मतिलबु मुंहिंजो ईअं पियो हूंदो आ, की सॼो ॾींहुं बि मूंखे ॾिसंदो रहंदो आ।
मतिलबु सॼो ॾींहुं ॻाल्हायूं हुन सां हा सॼो ॾींहुं मतिलबु हिक वॾी शांती आ हुनमें।
अच्छा! ठीकु आ न जेको जंहिंसां श्रद्धा सां उहो मञे उ उहा ई सुठी ॻाल्हि आहे। हा न मां चयमूं गणेश जीअं गणेश न हा राखी ते हाणे पितर रखजंदो आ पितरनि खां पो त उहो ई चवां पई अलाइ उहो रखंदा आहियो। त धूमधाम सां न माण्हू मनाईंदा आहिनि यारहां ॾींहुं।
छा थियो? उन पहिरें ॾींहुं ते ही मुंहिंजी धीअ ॼाई हुई। हा गणेशनि जे ॾींहुं ते ही धीअ ॼाई पहिरें ॾींहुं ते ही ॼाई त ॾिसजे त उहोई गणपति असांजो प्रसाद आ।
अच्छा तॾहिं पो तव्हां चयव की मां इहो हाणे न खणंदमि?
हा न मां च्यो त हाणे परमनेंट ई रखी छॾींदमि।
हा
इहो झंझटि ही न खपे छो जो वरी विसर्जन लाइ छा आहे की तलाउनि ते वञो या त वरी घर में कयो इहे सभ ॿियो वरी छा थो हुजे घर में किच किच थी थिए। हाणे मतिलबु उहो प्यारु नथो थिए ऐं मतिलब ॾेढु ॾींहुं रखूं पो अचु वञ में वञे माण्हू पूजा पाठ में टाइम वञे पो उनखे वरी विसर्जन करे अचूं। विसर्जन करे अचूं मतिलब मां भॻवान खे टाइम ॾिनो ही न मां ईअं कीअं विसर्जन करे आहियमि।
हा हा
त पो उहो हाणे रूल मूंखे वणे ई न थो। की मां भॻवान खे पंज मिंट बि न ॾिना।
हम्म न रखंदा आहिनि केॾो माण्हू अजु हे आ अॼु कुर्सी दौड़ आ अॼु फैंसी ड्रेस आ अॼु हे ता करनि, लाॾा था करनि, वरी लाल सां ईंदा आहिनि। ॾाढो थी वेंदो आहे असांजे यारहां ॾींहं रखंदा आहिनि। ॾाढो थी वेंदो आ सॼो ॾींहुं सुबुह खां वठी ठी वियो यानि हलंदो आ। सुबुह आरती थींदी आ, वरी पो थोरी देरि शांति, वरी शाम खां
कल पंजंनि ॾींहंनि खां बिल्डिंग में वधीक न रखंदा हिनि हिते।
न न हिते यारहां ॾींहं पूरो रखंन यारहें छा ॿारहें ॾींहुं ॿि विसर्जन कन्दायुं विसर्जन जन में ॿि एॾो धूम धड़क्का जुलूस वॾा। वॾा। कढण ॾाढो थी तो वंञ।
मतिलबु तव्हांजो मुश्किल सां हिकु ॿ, गणपति मिलंदो आ सॼे थाणा में। की जेके इकवीह ॾींहं हुंदाइन या ॿारहां ॾींहं। कोई पैसा ई न ॾींदो तनि।
अच्छा ईंञ्हें।
हुं।
ठीक आ जिते जेके जीअं रखंदा हुंदा न। हुं ॿियो छा धूम धाम सां हिते मनाईंदा तव वैसे।
हिते असांॼे इते, इहे, जे। ईअ, मटकी फुटंदी आ न।
अच्छा? ओ जन्म
नंदलाला जन्माष्टमी हिते जाम कंदा इन।
अच्छा।
जन्माष्टमीअ ॼो जाम थींदो आ।
हा
बाक़ी ॿिया ॾींहं त कोई ॾिण। एॾा वधीक ना हिनि हिते। दिवाली त हर कोई होटल में वंञीं खाई ईंदो आ। एॾो कुछु नाए लाइ
दिवालीअ में त पंहिंजे घर में माण्हूं। ॾीया ॿीया जलाईंदो आ पूॼा कंदो आ त।
हिते ॿाहिरां ज्यूं फैमिलियूं इनि न पो हली वेंदियूं इन गांव।
अच्छा ईंञ्हें जीअं ॿाहिरां जा माण्हूं आहिनि त पंहिंजे, पंहिंजे घर हली वेंदा हिनि।
घर हली वेंदा हिनि त पो ॾियारीअ में माण्हूं हूंदा ई कान्हनि।
अच्छा। ई।
त मतिलब ॼाम एॾो कुझु आहेई न हिते।
अच्छा। अच्छा ईंञ्हें। टिकाणां ॿिकाणां आहिनि न।
टिकाणां आहिनि इहे ई माता ॼा मंदिर ई एन।
अच्छा। यानि हिते हा यानि हिते माता ॿाता जा शक इंञें मंदिर हिनि यानि। टिकाणों ॿिकाणों सिंधी घटि आहिनि हन?
सिंधी ना हे हिते टिकाणों मतिलब। हिकु ईह्यो गुरु नानक जो इह्यो दरबारु आहे। उहो भि चौंक इते मुलूंड ऐं अरोली जे चौंक असांॼो हिकदमि चौक ते आ पर।
अच्छा।
ॿार, बाक़ी ॿियो किथे कान्हे उल्हासनगर इते आहेई न।
डाक्टर ॿाक्टर अथव?
बॉम्ब, बॉम्बे आ त मतिलब डॉक्टर ज़बरदस्त आहिनि।
अच्छा। न हिकु तव्हां ॿुधायो ता न की डाक् अ बॉम्बे जे हुन में रहंदी आहियां तॾिहिं ती पुछां।
हा डॉक्टर जाम आहिनि। पैसा ॿि जाम आहिनि माण्हुनि खे। सॼो मतिलब। जाम वठंदा आहिनि डॉक्टर। ख़ाली नस ॾिसंदए त ॿि पो हज़ार। अठ् सौ पंज सौ पंज सौ खां त घटि कोई न वठंदव।
डॉक्टरन जी फीस त जाम हुंदी आ हम्म। वॾे शहरनि में त अञां फीसियूं वठंदा हिनि।
हा खाली ॾिसंदाइन मतिलबु हॉस्पि होटल में कंहिं वञूं त हज़ार वठंदा ई वठंदा।
अच्छा हिते सभेइ न न न हिते सभु त्योहार त्यौहार हिन पासा सुठे सां सभु मञाईंदा आहिनि। नवरात्री हुजे गणेश हुजनि। सभु कुझ सुठे सां ही कंदा आहिन। हम्
असांजे हिते न आहे एॾो।
अच्छा न न हिन पासे सभु बढ़िया थींदो आहे।
पो कयांवथी हा आहे।
केरु तव घर में ॿियो?
घर में ॿ ॿार इनि ॿई नौकरी कंदा आहिनि बैंक में आहिनि।
अच्छा ॿई बैंक में तव? सुठी ॻाल्हि तव बढ़िया बैंक में सर्विस अथनि।
हा हिकु इंजीनियर आ ऐं पुट क्रेडिट मैनेजर आ।
अच्छा सुठ सुठो आहे पाण। पो मिलंदियूं हूंदन न महिने महिने